हम छत पर आबै छी तऽ अन्त ज का कऽ करै छी हेलो नमस्ते छी की हाल छी
बढ़िआँ छी तोहर की हाल छी
ह अच्छा अरे बताइ हम तऽ कि करै छी अभी घुमै छी की
हँ घूम छी छत घूम छी तू का करै छी ह घूमे छी छत बाहरर ह छी न
हम तऽ हम अछि छी तऽ हम छत पर आइ छी तऽ अंत जे क के करे छी सुेरे से आाम उठे छी फेरर नहााय छी खाना उ खा कोचिंग जेइ छी ह फेर कोचिंगसँ आयछी फेर एने ओने जाै छी ने तऽ घूमे उऊमे जाइ छी सब घूमै छी
हँ हँ हँ
ओकरा बाद छत बैठे छी याद छै बचपन मे केितना खेलेबेऐसा ह क्रिकेट खेले छी ओकर बाद फुटबॉल खेले छी फेर क क खेलना खेले छी मने फेन सब खेल खेले छी अब तऽ सब अपन अपन काम मे बिजी हो गेले छी
हँ
का करल जाय सबके घर परिवार छी घुमाई छी तऽ का करल जाय जाने छी अभी हमब हम अब हम सोच पूछे छी कि जहै छी वाटर पार्क जै छी चाहे के जू मे जाइ छी जू मे जाइ छी तऽ जू जू मे जाे छी त पहिले जुगन घुसई छी फेर शेर भालू ई सब लो कहै छी ओकरा बाद अन्दर जड़े छै तऽ औरो सब जानवर उनवर दिखई छी बहुत सारा आवाज आबै छी ने हमर ह ओकरा बाद तास सोचइ छी क त सोताै छी किो दूगो रख लेब छी घरे जग पलै छी फेर सोच न घरे काही उता होइ छै घरे न चल पायइ छी तोरा कह जाय प्लान मे रहै छी कि न तू तऽ कहै रहै कि काठमाणडू जइ त भेल जइ छै कि न
ह बनल छी हमर काठमाण्डू जाय के बनल छ दस दिन मे नै छीए से घर परिवार
त घूमै छी घूमय के चाहे छी अभी के टाइम प घूमै छी ने कब जाइ छी
जाइ छी दस दिनक के अन्दर मे जाइ छी घर परिवार के सभ हँ सभके साथ जाइत छी
ह जबल घुमाै छी तब मजा आय छीब न घुम छी तऽ यही हम वैष्णो देवी जै छी त सबसे पहिले वैष्णो देवी जइ छै तऽ एन एस ए बैठे छी स्टेशन पे स्टेशन ट्रेन इ छी फेर ट्रेन से दिल्ली उतरे छी फेर दिल्ली उतरला के बाद दिल्ली से होटल मे एक दिन रूके छी फेर रुकै के बाद फेर बिहान भेल मेट्रो से जहे छी घूमै छी क अक्षरधाम अक्षरधाम घुमै छी मंदिर छै ने त ब मन्दिरो प चै छी ओन्ने फेन होटल मे जाहै छी फेन होटल में जाइ के बाद होटल में से फेन कटरा कश्मीर के ट्रेन पकड़ै छै फेर कश्मीर से ट्रेन पकड़ के कटरा जहै छी फेर कटरा वैष्णो देवी जहै छी ने तऽ क कटरा मे होटल रुके छी होटल में रुक के होटल में से अपन एक दू दिन रह के खा के पी कऽ खेलि कऽ कूदि कऽ ओकरा बाद ऊपर चढ़ई छी ऊपर चढ़े छी ते बड़ा मजा आबे छी कभी रास्ता मे एने से ओने जाइ छी घूमे जाय छी खाय जाय छी जाने छी एक आओर हम गेल रही छत्तीसगढ़ गेल रहे छी स्कूल ले के रहय छी तऽ स्कुल से गेल छी ने तऽ स्कुल सब दूस र्ग जै छी आब एने से त पूरा ऑप्शन रहै छै ने सब दोस्त क जाइ छी तऽ केतना मजा आबै छै सब दोस्त सब आ के घुमले ह सब दोस्त सब मिल घुम लै छी फधा मजा बनि जाइ छी एने से ओने ओने से एने ओन्ने खेलइ छी परहै छी सब बताय छै क का कहे सुबे पूरा बात ह अच्छा बोली
सवेरे उठै छी फिर उठैके तनी नहाय उहाय लै छी तब खाना ओना तनि बनई छी किछ लगाायकेै आ फेर खाना उना तब फेर नहा धोआ के तऽ फेर खाइ छी खाना फेर खाना उना खा के जाइत छी इसकूल इसकूल हँ तऽ फेर इसकुल जाय त तैयार उयार हो के आराम उराम कर के हँ हँ फिर इसकूल जाय छी इसकूल मे खूब बेल लागेल कामो न हो छी लेकिन तबो हाँ फेर इसकूल से
ह घुमइ छी खाइ छी पोछा उछा लगाइ छी आरो
आ पूछा उछा लगैत छी फिर इसकुल जाइत छी फिर इसकुल आबै छी तब फेरबै छी तन खा खायो छी आ फेर
अउरो
सुइत रहैत छी सुत रहैत छी फेर उठैत छ तऽ उठ छी तऽ फेर अभी तऽ खूब बढ़िआ मौसम रहै छै
अच्छा अच्छा अच्छा आउरो आर के करै छी फेन की करै छी हम त सु हम हम जानै तारे का करै छै सबस सब अच्छा बोले छी न पहिले हम क करे छी हम सबस पहिले उठे छी सुरुये म पाँच बजे फेन उठ कऽ नहै छी नहा के संतुष के घर जाई छी दोस के घर ओकरा के बैठा के कोचिंग ले जाइ छी फेन कोचिंग से पढ़ के सात से आठ फेन साढ़े आठ कोचिंग छै साढ़े आठ साढ़े नओ साढ़े नओ साढ़े दस तकली कोचिंग चलै छै त फैन ओ घरे जाइ छी घरे छोड़े छी फेर एगारह बजे ले अपन घरे अबै छी फेन अपन घरे आबे के बाद खाना खाइ छी खाना खइला के दुकान छिय न पार्ट टाइम करै छी दुकान मे जाइ छी दुकान में जयला के बाद दुकान चलबे छी फेर प पापा जी के भेजे छी खाना खाय ला ओकर बाद दुकान से फेर अबे छी त हम खाइ छी हम कहा के आ के सुते छी फेर सुत के उठला के बाद फेर कोचिंग जाइ छी न तीन बजे से तऽ तीन बजे कोचिंग करै छी तीन बजे त चारि बजे कोचिंग चलै छि तीन से चारि बजे ले कोचिंग करै छी फेर कोचिंग केलाक के बाद आबै छी त फेन सुती के मोबाइल उबाइल चलै छै का कितना पढ़े छी फेर ओकर बाद मोबाइल उबाइल चला के नास्ता उास्ता क के फेन खेलै जइ छी ग्राउंड मे तऽ ओतअ हमनी के टीम अबे छी पूरा फेर टीम अब तऽ मैच खेले छी एक दू घंटा छओ सात बजि जाइ छी फेर सात बजेके बाद अपन वह काम करे छी दुकान मे बैठे छी मोबाइल उबाइल चलेबै उहे छी पढ़ई उढ़े छी फेन पाट टाइम जॉब करै छी फेन इहे सब तऽ करै छी करै छी तू बताबै छी ठिक हे ठिक हे बताबै छी
हमहुँ हमँ काम धाम करै छी दपहरमे फेर उठै छी हमहुँ खाय पी के आ खाइ पी के आइ बरफाल पानमे दुबइ छी
ओकरा बाद तनि फेर अथि कामुन घरके कामुन करै छी तऽ काम उ करैत छी खाना उना बनै छी घर तऽ फेर रा त भोगै छी फिर दै छी पहिले खरीदकेऽ सब्जी उब्जी ले
निमन स
बारिश वाली मौसम क अगै छी ने ओहि सनेमलसँ आवाजमे रहैत छी हँ ठीक छी ठीक छी मौसमसने भी ठीक छी
ह आरो आरो की करै छी
आओरो कुछो न करै छै कि अभी खाना उना के तैयारी करै छी किछु न करै डिवस खानामे बनबै छी
अच्छा हँ आब हम छत पे अबै छी तऽ हमर छत पे ठण्ड क होवै छै पूरा ह ह ह अच्छा अच्छा अच्छा हम छत पे अबै छी छत पे बैठे छी छत पे हवा चलै छी अच्छा अच्छा आरो ह
आओरो ह ह बात तऽ सही बात बिना ऐ सी के तऽ कामो नहि चलतै अछि दं एसी मे भी दिक्कते बा छै
हू अच्छा अब सोचै छिय कि हम वाटर पार्क जइ छीय वाटर पार्क जइ छी तऽ पैसा कतना लगे छै केतनाादे केतना लगे करे छै वाटर पार्क ज छै ठंडा ठंडा लगइ छि
हँ हँ पानी ओनी होइ छै त खूब बढ़िआँ लाग
क जइ छीय एक दिन घूमे त
हँ रहैत छी घमैत छी हम चलैत छी दु तीन गो दोस्तके पकाड़ कऽ चलैत छी
अच्छा अच्छा अच्छा हू आ वाटर पार्क चलाइ स गाड़ी चलाइ छी तऽ गाड़ी से जइ छी ते दूर होइ छी फेन दूर जहै छी फेर ओने रुकाय छी फेर एने से ओने जाइ छी नहाय नहाय के बहुत सारा तरीका हुव छै बहुत टाइम लगल छै मने मजा आबे छै ठंडा ठंडा बुझाई छी हमरा गाँंव में ह्म ह हँ हँ
अच्छा अच्छा ह हम सोचे छी कि जब जाइ छी खेत मे त काम उम करै छी ने हथो नहि करी तब खेत उ फेर काम होता तऽ खेत काम हमु त छै ने ओही खेतबा से कामो उम में तइका जोहै छी तनका देर मे जो है छी अब तऽ उखी उखी हो गेल रहे छै पूरा मछली उछली के टाइम चले छै तऽ मछली पकड़े छी मछली पकड़े के बाद खाइ छी बेचै छी खाइ छी मतलब सब होइ छी एक साथ मछली उछली खााय तऽ माये ने आबै छी ओकर बाद मछली पोखड़ छै फे करैय छी सब जगह लेकिन ओकरााद बेचबो करे छी खा छी एक तरह सब चीज हो गैल छै मछली से हो छै का करै छी का काथी तू गा मटन खाइ छी क मटन खाइ छी क वेज खाइ छी की नहि पुंछ के खाइ छी हू
अच्छा ठीक बा छी ठीक बा छी करे दानी
ठीक छै ठीक छै ठीक छै
हू आहाँ के
करै छियै
ह
सुनै छी बाद न जाइ छी जोर से बोलै छी न आवाज आई छी